कोन नहि की देखै छै हेलो हँ बोलिए
अह कतऽ से बजै छियै
हेलो
कतयसँ बात कर रहल छी अहाँ
ह बात करे ह देहपुरा से
ओ जिला की भेल छै अहाँके बेगूसराय जमे अहाँके टास्क नहि मिललक ह
अहाँ अपन प्रोफाइल एहिमे पूरा कऽ लेलियै आ एप डाउनलोड करलियै तऽ ओहिमे नाम पता दे देलियै अहाँके नामसँ आई डी बनि गेल
हँ तऽ बनि गेल छै ने आदी तऽ आब अहाँ परे से ास्क भेजत पाँच गो आदमी के क कर बात कर रहल छी ने
जीबब कर